जय झूले
हा, आवाज़ आ रहा है मेरा क्लीयर।
हांजी
हा, थोड़ा अच्छे स बोलीए, आपका आवाज़ थोड़ा बराबर नहीं आ रहा है मुझे।
हांजी, मां न कोशिश कंदस क्लीअर बोलण जी।
हा हाणे अचे तो बराबर थोड़ो
थोड़ो मां न तेज बोलनदा।
अच्छा तव्हांजो केड़ो हाल आ?
मुंजो सुट आहे तव्हां ॿुधायो?
हा मुंजो बि ॾाढो सुठो हाल आ। तव्हां किथां था ॻाल्हायो?
मां राजस्थान अजमेर सां ॻाल्हायां तां
अच्छा, मां महाराष्ट्र कल्याण मां ती ॻाल्हायां।
हा सभिन जे कॉल महाराष्ट्र सां ई अचे पियो।
अच्छा सुठी ॻाल आ तहां बि मूंखे बि जाम अच अजमेर मां आयूं आहिन कॉल।
हा, सही ॻाल आ।
त हाणे जें हा जें जें जॉइन कयो हूंदो त उन मां अचे थो न।
अजमेर सां कम आहिन औ न महाराष्ट्र सां जादा आहिन।
अच्छा, अच्छा
हांजी महाराष्ट्र जा
ॿियो तव्हां छा कंदा आयो हाणे?
मां स्टडी पिया कन।
अच्छा, छाजी स्टडी ता कयो?
मां, मास्टर जी मास्टर डिग्री।
माना केड़े सब्जेक्ट में?
मां, सोशलॉजी में।
अच्छा, सोशलॉजी ओके।
हांजी
हाणे माना छा तव मतिलब एमए सोशलॉजी की न हा, एम ए इन सोशलॉजी न टू ईयर्स जो कोर्स थींदो आ न।
हांजी, हांजी अ ॿ साल जो हूंदो न कोर्स हिनमें न मुंजो फाइनल इयर फाइनल इयर बचो बचियल तस।
त तहां बीए न कया तव छा?
बीए कया तव न।
माना सैकेंंड ईयर आयो माना एम ए में ईअं।
हा, एम ए में फाइनल फाइनल चवंदा आहिन असां सेकेंड ईयर ना।
ओके, ओके, माना ठीक आ न ओके, ओके, ॿियो कीअं ती लॻेव शुशालाजी?
सोशोलॉजी में बस कुझ न नातेदारी रिश्ते धर्म जाती संस्कृति ई पढ़ाईंदासीं
अच्छा अच्छा त इन लाइ कुझु बेनिफिट आहे अॻियां मतलबु जॉब मिलण में बैनिफिट आहे?
बैनिफिट त कुझु कोन आहे बट स्कोप त हर सब्जेक्ट में आहे। फिर बि ले हम असांखे ग्रेजुएशन में टे सब्जेक्ट हुआ, हिन टे में न हिकु ई सब्जेक्ट में ऐं असां एम ए कयूं सिंधीअ में या पॉलिटिकल में या सोशोलॉजी में, अब सोशोलॉजी जी सब्जेक्ट मां खणी खणी अब हिनमें स्कोप त आहे पर घणो थोरो ई आहे पर सिंधी सिंधी सां त वधीक ई आहे।
अच्छा
हांजी
हा हा त तव्हांखे वणंदो अथव सोश जोलॉजी सब्जेक्ट सोसाइटीअ जे बारे में ॼाणनि
हांजी वणंदा आयाव ममूंखे।
ओके ओके ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हां पंहिंजा ब्लॉग्स लिखी था सघो कंहिंखे पढ़ाए था सघो समझो न
पढ़ाइण में न हिन ही सब्जेक्ट न हर किसी खे समझ में कोन थो अचे पर नंबर तो अची सघंदा आहिनि ही बट न हिन सब्जेक्ट जो मतिलबु ई अलॻि आहे
मां प मां त पंज स पंज पंजवीह साल चल रहा है मेरा
पांचवा साल बट अभी बि न है एक ऐसी अ मतलब अहड़ी चीज आहे हिनमें कि न ही सब्जेक्ट्स जे बारे में न सभी खे सभी खे ख़बर कान आहे।
की न ही छा आहे हिनमें क छा पढ़ंदी आहे असांखे
हम्म
हिननि जी बुक बि बुक बि न हिनजी किताबू बि न हुन हर अलॻि अलॻि आहिनि।
अच्छा अच्छा माना सोशलॉजीअ में ई घणा हूंदा आहिनि मतलबु तव्हां हाणे फस्ट ईयर कयव न त हुनमें छा छा हुयव तव्हांजो? मतलब घणा सबजेक्ट हुयव?
घणा सॼण मतिलब?
माना सब्जेक्ट थींदा आहिनि न फस्ट ईयर में चारि पंज, मतलबु
सब्जेक्ट न हिन में हिनमें चार एमए प्रीवियस में चार आहिनि, एमए फाइनल में ऐंएम मेंए फाइनल में पज पंज आहिनि।
अच्छा माना टोटल तव्हांखे मना ॿ स नवं सब्जेक्ट
नवं सब्जेक्ट
हम्म हा हा सुठो आहे न पढ़ण सुठ छो आ सोसाइटीअये बारे में ख़ासि करे त मतिलबु महिलाउनि खे थोड़ी हेल्प मिलंदी आ न ॿारनि खे सम झण में, हस्बैंड खे सम्झण में।
हा वो तो ह वो त हैई। हो ॻाल्हि त है, हिननि में न सो समाज जे बारे में समाज जे बारे में बहुत कुझु लिखियल आहे हिनमें, की समाज अहिॾो आहे जे, असां न हुनसां परे कान रह सघंदा। असां केतिरा बि सोचियो पि किन असां आ न समाज सां परे रहंदा, असा, असां समाज सां परे रहंदा, लेकिन समाज असांखे परे है ई कान।
हु। न थी सघंदो आ, अगरि तव्हां पंहिंजो इंडिपेंनडेंट घर वठो, पाहिंजे लय में रहो माई बाई रखो कार वठो उन में ई अचो उन में अचो केर ॾिसंदव ई न।
सही ॻाल
पंहिंजी ड्यूटी कयो न जेको जॉब मिलेव थो पंहिंजे लय में रहो ॻाल्हि ई ख़तमु।
अ बढ़िया ॻाल्हि आयो अ स सिंगल असां।
जी।
मैरिड तो मैरिड में ही मतलब ज़िंदगी फासी अस न असफ फासल आहियां।
तहाजी मैरिज थी वई हा हाणे?
ना।
अच्छा अच्छा। न, न मुंहिंजी त थी वई आहे, थी, जी।
मां नंढड़ी आहियां तव्हां सां तोह।
अच्छा नंढड़ी आह, न, न इअं वणंदो थव तव्हां के मतिलबु इंट्रस्ट अथव शादीअ लाइफ में ईअं थींदो आ न कंहिंखे, कंहिंखे। मतिलब सभ कीअं घर ई ज़िम्मेदारी थींदियूं आहिन्।
असां ॾाढा पढ़ियूं था हिन सबजेक्ट मां।
अच्छा।
हिनमें, हिनमें बहुत कुछ लिखियल आहे हिनमें। न ही पता न ही, मां छा, छा पढ़ी वेंदम। मां छा ॿुधायां तव्हांखे?
न न सम्झो, मां त जाम पढ़ियल आहियां मां बि सॼो मां भी, डी एड कई आ, बी एड सभु त हुन में। असांयो ऑल राउंडर आ सब्जेक्ट।
अच्छा बी एड कई वव तव्हां?
हा त पोइ हुनमें सभु सब्जेक्ट्स हूंदा आहिन असांयां फिलोसॉफी थी फिल सोशलॉजी थी, साइकोलॉजी थी त
टीचिंग एप्ट्यूड सब्जेक्ट आ न शिक्षा। अभिक्षमता।
हा।
तो हू सब्जेैक्ट केर आहे मत मुखे ख़बर कान आहे हीअ सब्जेक्ट में छा आहे?
कहिरो सब्जेक्ट?
अ टीचिंग एप्ट्यूड। शिक्षा, अभी क्षमता, अभी वृत्तीय स ऐसा कुछ।
इयो छा आये, इयो छा आये मतलब को जीअं असांजे सोशलॉजी आये तीअं आये या?
न-न अ बीएड में हूंदो आ न ही सबजेक्ट त।
हा-हा हिन्न में छा हूंदो आहे बी एड में या मतलब टीचिंग मतलब असांखे छा कीअं पांॼी पर्सनैलिटी, कीअं माना असांखे ईअं टीचर कीअं हूंदो आ ॿियन खे सेखारींदो आ ना अगर उह ॿियन खे
गवर्नमेंट जॉब में आयो?
न-न मुखे मिलयो ना आये हिते की छाये महाराष्ट्र में। न मिलंदो आ जाम मतलब मुश्किल सां मिलंदो आ जॉब।
राजस्थान में ॿि ई हाल आये।
हूं-हूं न उ छा आये असांखे एक्चुली माना भरण जो तरीक़ो ई न ख़बर आ फॉर्म आ न थींदो आ न। मतलब। कीअं भरजे ऐं पैसा ॿि खाईंदा आयन अंदर जाम वेकेंसी आयन पर कीअं भरजे उ कैड़ो माणू हुजे जेको असां खे कराए पो सुठो आ माखे ॿि लॻो होयो गवर्मेंट जॉब पर वरी। अलाए कीअं माना अलाए छा थियो मुखे सम्झ में ई न आयो। वरी मूंखे माना चार मैना कयो जॉब। त वरी मांजो घोट वरी न वञण ॾींदो न वरी ॿार हिते मां वरी अकेलो हुते। वरी उनन खे ॿि मुखे खरणो पवंदो न। मुंजी त हाणे फोर्टी सेवन आ।
तव्हां अॻ त ट्राए कान कंदो?
ॾिसां मतलब तांखे ज़रियो ख़बर तव या मुखे? ख़बर न आये मां करण चायां थी सुठे कॉलेज में पर हिते सैलरी
चालीह-चालीह उम्र, चालीह उम्र खां पो कोई ॿि जो जॉब आ न गवर्नमेंट उय कान मिलंदी आ असांखे।
न-न मथी पोस्ट त मिली सघंदी आ न अगर सम्झ केर गवर्मेंट इम्प्लोई आहे असां कुुछ रख। केॾो अंद अस अंदर। या प्रोजेक्ट थियन ता त करे सघंदा आयूं ऐड़ी केड़ी ॻाल न आयें।
कॉन्ट्रेक्ट बेस ते मिली सघे तो। बट गवरमेंट में अ न चालीस खां पो आ न कान मिलंदी आये।
अच्छा-अच्छा त मिलण ॿि त खपे मां जाम एक्ज़ाम ॾिना होया पर मूंखे न मिली‌। वरी वञणो ॿि पवंदो आ ना हुनन प्लेसिस ते सॿ न?
सही ॻाल आ वञणो त पवंदो एगज़ाम ॾियण लाइ।
हा-हा
एक्ज़ाम ॿि हार्ड आई।
न-न हार्ड कुछ ॿि ना आ ॾेई ॾेई अचिजे ॼे। पको थियो छा थींदो हा या न ॿियो छा आर-पार।
सही गाल आ।
ह न-न एक्चुली गवर्नमेंट क आ न थोरो समझ ॿारन लाइ अॼकल जी जनरेशन लाइ सोचण खपे। पैसा केॾा ता वञन मतलब फीस ॿि। वठदां अन।
फीस ॿि हेतिरी घणी आये फॉरम जी। वने बारह सौ बारह सौ और न कभी-कभी कॾे-कॾे तो। हीअ न हीउ एगज़ाम ॿ रद्द थी वेंदो। ऐं भई ऐं नेट जो एक्ज़ाम रद्द थी वियो।
त ग़लति आहे न, ईअं फी माना एडुकेशन माना छाहे करप्शन आहे न एडुकेशन में माना।
करप्शन ॾाढा आहें।
हम्म त उहो थोड़ो, हुन लाइ कुछ कुछ कजई, हैलो ओके, जय झूलेलाल हां हां जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
हम